अहाँ अपन पोजिशनसँ नहि हिला करू कॉल अथी हो जाइ छै बार बार
ओ अहाँ तऽ अपना पोजिशनेमे छियै अहाँ नै हटि क रहु ओट भऽ गेल की यै
नहि कॉल छै खाना उना छै बचल
खाना तऽ इहाए बचल
कथि कथि
आब केए बेर कऽ नहि कहब खाना बचल या दालि चावल एक भिंडी फ्राइ करैलाक के भुजिया आ अथि अछि दही अछि खा लिय
अच्छा आ कल्ह सुबह नश्तामे की बनेबै
हँ काल्हिके बात काल्हि करब आइ की करब कोनो छै नहि जे मोन हेतै बना देब
अहाँके मैगी खाइके मन करै छै
हूँ हमरा मसाला वलाा मैगी नहि नीक लगैया पानि वला बनायब तऽ खा लेब दू चम्मच
अच्छा रहै दियौ आज तऽ छे खाना बे-बनलै या कल्हे रात मे ले के एबै समोसा अमोसा तब खबै की
हमरा छानछून खाइके नहि मोन पड़ैए हमरा जहियासँ ओहिना बीचमे तबियत खराब भऽ गेल ओहि दिनसँ न हम तेलके समान खा लैत छी हम छुद्र आदमी छी खा लैत छी लेकिन हमरा पेटमे ओ खराबी करै या हम जे तऽ सिम्पल खाइ छी तऽ हमर पेट ठीक रहैया आ-अ आ हमरा सप्ताहमे दूगो फास्टिंगो भऽ जाइया एगो हम अथि करै छी लक्ष्मी माताके शुक्रके व्रत आ एगो बजरंगबली के करै छी अथी हम मंगल दूगो वर्त करै छी तऽ मनि कऽ चलू जे हमरा चारि दिन सहैके दू दिन भऽ जाइया ओहो अनूना हम नून नून नहि खाइ छी हम अनूने खाइ छी एक बेर रातिकऽ अनून खेऽलूं
हूँ आर अहाँ निमकी उमकी उठा के सभ दे देलियै
नै नहि नहि नहि नहि एगो टिफिन मे कनि हाएत खैलियै
आचूरा फ्राइ भी
नहि चूरा फ्राई केलहुँ बादाम जरि गेलै तऽ हम चूड़ा छोड़ि देलियै नहि भूजलियै
अच्छा तऽ की हम कहै छियै कनि चू-चूड़ाके पोहा बनेबहिं न बहुत दिन भऽ गेलै
पोहा रूक जाउ चूरा के पोहा जे अगर बनाब तऽ कने चना तना फूलऽ धऽ देबै तऽ आओर नीक हाएत
हँ नीमबुओ छै अथियौ छै छै बदामो छै आ बदाम जो जलल वला रहै ओकरा की केलियै
धेऽल हाएत केहें डिब्बामे
तो ओकरा बादाम के काहे ने मिक्सरमे पीस लेलियै
हँ ठीके कहै छै मिक्सरमे पीस कऽ आ अथीमे कऽ दऽ देब की
बनाना सेख
बनान से सेेक मे पी लेब हँ हँ ठीक कहलियै ई बात तऽ बढ़ियाँ गुड बात कहलियै हँ ठीक छै की करी हमरा तऽ टेंशन एतेक भेल रहैय या जे हमरे अत्मा जानै
आब कथिके टेंशन भऽ गेलै
टेंशन भऽ गेलै कनिगो गेलै हें बच्चा बोन बाद नीके लाले पहुँच जाइ बढ़ियाँ से रहतै त लगमे रहै छै त किछ कहि दै छै तऽ मोन दुखी भऽ जाइया लेकिन की करियै हमरा ओकरा प्रति बड़ा रहैया अथि लागल इहाए सभ लए कहै छै बाल बच्चाकेँ होइ छै हम बड़का गो छी लेकिन बाप मायके होइ छै की छोट छै की करियै केतनो कहै छै लगाव न रखबै तैयो ओकरे तरफ लगाव खीचै छै
जाइ दियौ न ओकर अब ओ घर भ-हो गेले न ओहो घर बसायल बहुत जरूरी ने छै न तऽ ऐसे तऽ ओकर कहियो घरे न बैसतै जैसेन उ छै
लागै छै कि दूर चलि गेलै आब रहै रहै क रहै रहै क आँखि ओकरे ताकि रहलै जेकि इसकुल ट्यूशनमे रहै छै घरमे नहि रहै छै रहै छै तऽ हमरे विक्सनके बात कहि दै छै तैओ हम की करियै पाँच मिनट लाए बुरा लागि जाइ या फेर कहै छियै जाइ दियौ
लेकिन बात जब बात जे छै तब तो बाप रे मन करै छै घेटी दवा दियै
बात तऽ बजै छै तब बाप रे बाप रे जोइख के बजे छै पांच किलो के एगो बात जोइख के बजे छै एकदम जोइख के ई दिमाग नहि रहे छै जे हम छोट के कहय छियै कि बड़ के कहै छियै कि हम क ककरा कहै छियै से नहि छै हमरो लग अभी कि करबै हमही पोलाइट हमहीं ओकरा सामनेमे झुकि जाइ छियै की
ह
खुद ओहन छै तऽ हमहीँ झुकि जाइ छियै ने की करबै
अभियो जेतै ने तऽ अहाँ देख लिये मिठाई उठाई ले के नै जेतय हमरा लागय छै
नहि जेतै तऽ नहि जाउ कि हम तऽ जाय घड़ी कहलियै जाय घड़ी कहलियै से एक हजार रुपैआ लऽ लिअ आ अपन मिठाई उठाई किन लेब तऽ नहि लेलक हन चारि सए रुपैआ लेलक दू सए लेलक बैगमे दू सए नन्दनीक के भाय के दै ले ओकरो ने ओ लेबो नहि केलकै बच्चा आब नहि ओ मिठाई अपन लेतै नहि लेतै तऽ जानतौ मुँह थुकचैतै भरि दिन कि हम की करबै आ ओजने नै एतऽ ननैद छै रोड रिलेशन छै तऽ नहि लए केऽ जेतै
हँ तऽ बाते न बनतै देखु तऽ ओकर सास खुदे एगो तऽ ओकर सास खुदे बदमाश छै
हँ देखियसँ लगै छै बाते सँ लगै छै बदमाश जाय ने दियौ दस दिनमे अपने ओकरा सभ बुझा देतै कि के के की छै य नहि छै आ ई जेहन बर्दाश्त वाली छै तेहन हम जानिते छियै कि कते ई बर्दाश्त करतै
हँ तऽ कि
अपना घर में जयते तऽ अलगे बात रहय अपन खयते नहि खयतै ओ अलग की बात रहय कनी दोसर के एतऽ गेला पर भगवान जानै
ह अभी तऽ पतियो के खूबे गुनगान गाय छै पति हमर
हँ एखन एखन लल्लक छै भऽ गेलै हन तीन महीना दे देखला ने से ओकर लल्लक छै आ जब जे तै ने तऽ अपने दू चारि दिनमे लल्ल क एकर कम हेतै एखन तऽ जे छै सोहे छै आ हमरा होइयै ने जे इसकुल उस्कुलमे एकरा आँ
दुनूक दुनू एकरे अइस
हँ हमरा होइयै की इसकुल गुजर जेतै आ न रहतै ई तऽ सब जानै छै तऽ से अपने ने बना कऽ रखो कखनो तार गाछ पर चढ़ि जाय आ कखनो नीचे धरती पर गिर जाइ छै तऽ अपने रहसैय छै कहें ऐं जीवन के डोर छौ से पति पर
इहो महीना के पैसा ऐसे ही चलि गेले दू मत छे महीना से एको गो पैसा लड़का के सेविंग नहि भेल रहे
नहि लड़का के भेले नहि महारानियो के पाइ जे जाइ छै
महरानीे के तऽ कपड़े लतेमे पैसा
महरानी के अपना जाइ छै पैसा खाता पर खायमे नहि जाइ छै ओकरा जाइ छै बस ड्रेस डिजाइनिंगमे जाइ छै मुँहमे कानमे ऐसनोमे पाउडरमे क्रीममे पचहत्तर गो ऑनलाइन अबै छै ओहिमे जाइ छै ओकर पाइ ओहमे जाय छै फेरो गेल हन तऽ उह बारह सए मे दाँत साफ करबा कऽ के अनलक हन साफ भेलै हन फेर दवाइ देने हेतै ओ ओहि बियाह समय मे उठल तऽ की केलक अठ अथी लगा देलक चौदह हजार के बारह हजार पैआ केसेमे केसके बाल स्टेट करबैमे हम की जानय गेलियै हमरा आरके माय बाप रहय हमरा आरके भगवान पाइ कौड़ी देने रहए जे जनितहुँ ककरा की कहै छै एखनो नहि जानै छी पेट मे खेनाय बस एगो कप रा चाही बस भऽ गेलौ तक नहि जानै ई तऽ नचनी ना चा के रखि देतै जा दीहीं अपने हेतै हम कि करबै
हँ सब यहाँ पे जे जकरा जेकरा रहिसी करैके छै सब कर ले
ओ हमरा घरमे सबके रहिसी चल छै ओकर बाद न एते करय हँ हेलो
हँ बाजू ने अवाज आबै छै
ह एते एखन जे करयके छै से कऽ लू ने अपने निकलतै हमरा नहि मह देतै तऽ कि ओहि लेल मरिनै ने जेबै एक बच्चा एक बच्चा से मन संघर्ष केलकै तऽ केना कऽ ओकरा भेलै
हँ
नहि एगो कपड़ा दै के नाम तबो रोटियो बना लू ने
नहि उ सब थोड़ी एतै समझमे कियै कराय मिल जेतै तऽ बहुत बढ़िआँ सब नहि मिलतै तऽ
अच्छा निकलते अभी चार दिन लए गेलै हन ओतै काल्हि धए ल कए काल्हि देह करै छै अभिए चारि दिन लए गेलै हन तऽ ओना नहि जे छै से चलि जेतै ड्यूटीपरमे बच्चा दू गो ओकर पड़ौ दस हँ दूइए दिनकऽ दुलार आ प्यार होइ छै सब ओनाहुतो चारि ओकरो ननैद छै चारि रंग के छै चारि दिससँ मुँह ऐठे छै आ अपना मे सब कनेक्ट केने छै
हँ तऽ कि
सभ बतियात हेतै कनेक्ट कऽ के अपना मे
हँ